हेलो की समाचार छैय
हमरो ठीके छैय अहाँ अपन कहल जाउ
हमरो ठीक ठीके छैय खाना खाइ छी बैठके
अहाँ कथि कथि खाइ छियै खानामे
हम तऽ भात आ कदम के सब्जी खाइ छी
अहाँके कदमके सब्जी नीक लागै छै का
हँ अहाँकेँ नहि नीक लागै छैय कदमके सब्जी
ह तऽ आज तऽ कहबहु कदमके सब्जी खायले नहि छी तऽ कैसे कहू कि कदमके सब्जी कैसन लागेला
नहि हमरा तऽ बड्ड नीक लागै छैय कदमके सब्जी हमरा तऽ अहाँ कहियो बनालै छी कदमके सब्जी की नहि
हमरा तऽ कदमके सब्जी बनाबै ही न आवले अगर हमरा कदमके सब्जी बनाबै अयती तका हम सब्जी नहि खयती कदमके
से तऽ अहाँ ठीके कहै छी अजगर उ बड्ड छैय न बहुते गर्मी छै आज
अहाँ रेसिपी बता सकै छिका कि कदमके सब्जी कैसे बनेला
जे हम कहली कदम के सब्जी उ कहै छै कदम के सब्जी लेकिन ओकर बनावल बड आसान छै पहिले पाकल कदम के ले के आ छोटी छोटी काट के ओहा मे अचार के मसाला रख के नीमक रख तेल रख केे प्याज रख के आ ओकरे कचरी बना के आ खैली त नीक लागल खायमे
तऽ ओ जब मिला उला के अहाँ छानेली कैसे ओकरा
की कहै छी
हेलो
हाँ की बोले लगली
हम कहै छियै कि अहाँ जे सभ कदम के सबजीके जब अहाँ मिला लेबै की अचारके मसाला उसाला रखके तऽ ओकरा बाद का करे छै
ओकरा बाद कुछो ने हो गेल चावल के जोरे भात भात आ उहे कचड़ी खाइ मे बड़ नीक लागल शांति
अच्छा तऽ ई तऽ बात अहाँ सहिए कहै छी आजो हमनीके त कदमके सब्जी बना के ट्राइ करब कि कैसन लागेला कि कदमके सब्जी नीक लागैत छैय कि न लागै छैय आज हम ट्राई करके देखम
हँ जरूर देखम खा के देखम ने एक बार बड़ नीक लागै छै
अहाँ के पढ़ाई कैसन चलेला
से कहली एते गर्मी हइ ने पढ़ेके मोनो नहि करै छैय
ई तऽ बात अहाँ सहिए कहै छी गर्मी इतना न बा इतना न बा कि हालते पूरा खराब हो जाइ छै
हँ से तऽ बात छैय हमरा तऽ गर्मी एते लागै छैय हमरा तऽ बहुते गर्मी लागै छै आज तऽ गर्मियो बहुत ज्यादा हइ
अहाँ अभी कहाँ से हमरा से बात करै छियै अहाँ अभी पंखामे बैठल छी कि ओन्ने मतलब की घूमै उमै छी
नहि पंखा मे कैसे बैठू लाइने कटि जाइयै एते गर्मी हइ ने बहुते देर से लाइट कटल घरे मे छी कहाँ कहूँ जायब
हम भी तऽ घरेमे बैठके अहाँसे बात करै छी लेकिन हमरा घरमे इन्भोटर बा तऽ उएह पंखा चलैत बा हम आरामसँ सुतके अहाँसे बात करै छी
जाउ अहाँ कैसन छी अहाँके परिवार इ सब ठीक छैय न
आओर सब बताउ अहाँके पनीर के सब्जी केना लागै छैय अहाँ बटर पनीर नीक लागै छैय की शाही पनीर
हमराके तऽ शाही पनीर बड़ा नीक लागै छी बड़ा नीक लागै छै आ ओहुमे हमरा घरमे सभसे टेस्टी कोनो शाही पनीर बनाबै ला तऽ उ बह हमर दीदी एतना न उ टेस्टी खाना बनाबै छी चाहे ओ कथियो के सब्जी हो चाहे मांस हो चाहे कुछो हो उ - एतना न टेस्टी खाना बनाबै छी की हम तऽ ओकरा हाथ के खाके सब्जी एकदम पूरा मस्त हो जाइ छी
तब तऽ बड्ड नीक बात छैय अहाँके तऽ बड़ नीक नीक खाना ब खाइ के मौका मिलै छैय हमरो एते दिन आजायत जे हमरा हमरो कोनो बना के खियाबैत त हमर त बहिन सब काम चोर बाटे कुछो करैके चाहबे अबे कर ले कुछो बनाबे अबे न करले उ सबके लेकिन की करू हम्ही बनाबै ले खियाबै ले आज भी छोट छोट बाते इह त इ सीख जेयै एहिसे धीरे धीरे
के कहै छैय अहाँके लीची कैसे लागे ला
की कहै छी कथी फेर से बाजू तऽ।
लीची त बड्ड नीक लागै छै लेकिन से कहली की हमरा पेड़ पे त आ एको गो लीची बचले नै छै। सब खतम भ गेल। अब त आमे के आसरा बाटे की आम पाकी त खाइ लगी मिली
खतम हो गैल
नहि हम नहि खैली लइका सब बाल बछरो सब खा गेल की करू
किया खैली
नहि खैली हमहूँ लीची खैली अभी चाइनीज लीची बचल छै तऽ ओ अभी खाटा लागै छै तऽ ओकरा पाके मे अभी टाइम लागी न तब देखू की होइ छै ओहो मिले छै खाय ला की ऐसे ज्यादा लीची तऽ खाय के नहिये चाही पेट मे धऽ ले छै आ आजकल के लीची ऐसन छै ना की छीलम तऽ दस गो मे से सात गो पिलुए वाला मिली
ई त बात अहाँ बिल्कुल सही कहै छै हमरो लीची के उहे हाल बा हमरो जब जाइली न गाछी मे तऽ दस गो लीची तोड़ी लेब जेहिमे से नओगो मे पिलुए निक- कल जाइ छी। एगो बचल है त उहे खाइ छै आ जा आ पीलुआ वला लीची खाइ छै नु तबेये खराब
से कहाँ कहली की अहाँ के लेकिन की करब हर साल के त इहे कहानी छै लेकिन अब एत्ते गर्मी परै छै न की कहूँ अहाँ केअब त बरदासे न होइ छै। अहाँ हमनी गरीब आदमी कहाँ से एसी लगायब कहाँ से ओते जी पहिले के जिनगी मे ठीक रहलक न लाइट रहलक न कुछो लेकिन एकदम पहिले ओत्ते गरमी पता न कैसे लोग सब रहै छलैय बिना लाइट के
घर मे सूत के कंबल ओढ़ के बड़ा आनंद आवे ला लेकिन गर्मी के दिन मे कट जाला मिके का कहु गर्मी के दिन बड़ा ही बेकार होके ला
हाँ ठीके बाजे छै गरमी के दिन सही मे बढ़ बेकार होई छै ठंडा के दिन मे रहै छै कि ठंडा लागल त तनी आग उग ताप लेली सुत गेलि आ इ गर्मी के दिन मे की करब लाईटो कट जाइ है अब कहाँ जाउ गर्मी मे मन त करैय हे कोनो ठंडा जगह पे जेयती घूमती फिरती तब आनन्द मिलत अहाँ के ठंडा कहीं घूमे जायके विचार नहि छै कि गर गर्मी के दिन मे बाज़ू न अहाँ के गर्मी के दिन मे कहीं घूमे जायके विचार नहि छै ठंडा जगह पे
अहाँ सब कहल जाउ अहाँके बात त बड़ा नीक लागै
अहाँ बताउ ना अहाँ के कहीं घूमे जाय के विचार नै छैय की
ना इस बार त कहीं घूमे जाय के विचार नै
हमर फोन करैय छी अहाँके
हूँ